चाल छै से की
सभ नीक छै अहाँ अपन कहू
बस हमरारो सभ समाचार नीक छै
की कऽ रहल छियै
चाय मुुरही खा रहल छियै
ओ
अहाँ की कैर रहल छी अहाँ की कर रहल छी आ पानि उनी पड़ रहल छै
हँ खूब
हँ इम्हरो खूब पानी पड़ल छै
हू
भोजन पानी भऽ गेल
हँ अभी
ओ की बनल छलै भोजनमे
तड़का चावल
अच्छा तब तो खूब नीक भोजन बनल छै
हूँ
आओर बाल बुतरू सब ठीक छै
हँ हम कहै छेलियै की आजू हमर बेटाके जन्मदिन छै
अच्छा तऽ हमरा आरके निमन्त्रण देबै आ देबे ला फोन कैले छियै
हँ आइके दिन हमर बेटा मतलब हमर सबसे बेसी खुश हो जाइ छै
आ बेटा के आबै से खू बेस बात छै हँ आ देखि देखि
बच्चासभ माँ बाप लेल भगवानके रूप होइत छै न
ह न ना ई तो भगवाने के प्रसाद छै बाल बच्चा नीके सुखे माय के कोख में आ जाय छै धरती पे आ जाइ छै त एक भगवाने के महिमा छै
मने समय केना बीत गेल पता नहि चलल
तऽ आज बालका अपन गोदीमे खेलैत छथिन पाँंच साल सात सालके भऽ गेल छथिन
जखन ओ हम पहिल बेर हमर गोदमे आयल रहल छन न तखन बुझाय छल जेना भगवान अपन आशीर्वाद हमर हाथ मे रख
हँ तऽ ओ तऽ एर एक माइए जानै छथिन कि बेटा बेटी के मुँह देखके कैसन लग लगै छै पहिला बारमे
हूं हिनका हँसीपर हमर दुनिआँ बसै छै
न नहि ई तऽ एकदम नीक कहै छी अहाँ सब मायके बाल बच्चा के हँसी खुशी देख के मन खुश हो जाइ छैइ
हूंअ् ओकर पहिला ठुमकी पहिल बोली माँ बाबू पहिला इसकुल जयबाक दिन आखिन नोरा जाइ छैइ एकदम
ई तऽ अहाँ नीक कहैइ छियैइ अहाँ नीक कहैइ छी
हमसब माँ बाप चाहैय छी जे हमर बच्चा खूब पढ़य
हँ तऽ सब माय बाप के सपना सब माँ बाप के सपना होवै छैइ कि ओर आँखू के आ आगे बाल बच्चा खूब पढ़ै लिखै खूब नाम कमावैइ हूं हूंअ् नीक कहैए छी अहाँ और माय बाप के की चाही और आ के सामने बाल बच्चा नीक इंसान बन जाइ छैए और की चाही
हम अपन बेटाके जन्मदिनपर हम की दियै
अहाँ अपन बाल बालक के जन्मदिन द दहु अहाँके उनका के अ कपड़ा एक सेट दू सेट कपड़ा कीन देब अहाँ वार बाद तनि बलके जे इच्छा होइ
बड़का डेयरी मिल्क चॉकलेट कीन देब अहाँ एक आध गो एगो केक आन देब
अं
और जादे मन खुश होइत अगर बड़ बच्चा छथिन तऽ एगो चांदी के ब्रेसलेट बना देब अहाँ
ठीक छैइ
तऽ गला में एगो चेन दे देब अहाँ
हूँ आ तऽ हमर आशीर्वाद छैइ कि भगवान से प्रार्थना करै छीअइ जे आहा के लंबा उम्र देथून
हाँ हाँ हमरा रो आशीर्वाद हुनकर सा छैइ कि हुनका के हँ खुशी हँसी खुशी रहैए छथिन हँ हँ एकदम नीक बात छैइ भगवान अहाँ के बात के लगाबे अहाँ के बच्चा पे
हू हम सोचैइ छिअइ जे आजूक दिन आहा लेल खास छैइ नई केक काटू दोस संग नाचू खूब मजा करू
हँ हँ
ताकि मुद्दा याद रखू जे जहाँ हमर जान छैइ
न न अहाँके बात नीक छैई बाल बच्चा चा के खुशी मे माय बापके जान प्राण बसैइ छैइ
बाल बच्चा के खुशी खातिर अहाँ जे भइ सकय अहाँसँ से करब अहाँ
हू
आ अहाँके कार्य के काज भटाइल छै
हँ कारे एक ऐप छै छै न
हँ हँ हमरारोक के काज भेटाइल छै बहुत नीक काज होवे छै कार्य काज मे
हँ हँ
छोटो छोट आमदनियो भेटाय छै
हँ हँ
से एगो गृहणी सबके अपन घर के काम काज मे चाहे घर खर्चा मे एगो सहयोग छोट मोट सहयोग हो जाइ छै साग सब्जी के खर्चा निकल जाइ छै ते कार्यके बड्ड नीक बात छै
हू
हमरारोके मिलै छै कायर काज हँ
बड़े लोको जु जुटल छै ने
हू हँ खूब बड़का मेमबर बनल छै कारिया अच्छह अहाँ के माय जाय हथिन अ तीरथ करे
हँ बदरीनाथ केदारनाथ राम झूला लक्ष्मण झूला पूरा एक महिना के ट्रिप छै
बापरे खूब तीरथ करै छथिन ने मया
हँ पूजा पाठमे पूरा लीन छै
लीन छथिन हँ तऽ पर - परिवार से मुक्ति भऽ गेल न बाल बच्चा शादी बियाह सबके कर देलथिन तब आब कोन काज आब तऽ बस भगवानके भक्तिमे लीन रहै छै हँ अब का अबू भगवान के भक्ति मे लीन छथिन तऽ हुनका के का कहे के बात छै
मन तनि दुःख दुःख छै लेकिन का कहूँ
हँ ओ तऽ होइ जाइ छै बाल बुजुर्ग घरमे रहै छथिन तऽ तनि बाल बच्चाके आशीर्वाद देबै छथिन
ह्म हम सोचैत छियै कि बेटाके जन्मदिन अहाँ घरमे मनाउ या होटलमे
अगर जा्यदे परिवार ने ने नेपले छथिन हँ तऽ घर मे मना लू आ न तऽ होटल उटल मे मना लू काहे कि
बरसात कर दिन छै
हँ
आ बरसात मे कीचिड़ कीचिड़ बडो ज होइ छै
नहि कम से कम लोक दू सए छै
हँ तब तऽ ओ आमे फिर घर मे मनाबे के ठीक बात नहि छै पूरा घर कचाहिन हो जाइ छै अहाँके तऽ अगर अहाँ से
हँ आज भेल बड़ी बारिश त भी भेलेल भै आज
हँ तऽ अगर अहाँके जुड़ी पूरी तऽ होटलेसँ कर देब अहाँ नीक रही अहाँके सुविधा रही
हाँ हाँ हाँ
त आ घर से करब अहाँ तो घर मे उतना उतना दू सौ आदमी के बैठाबे रखे सब चीजके व्यवस्था करैके ने पड़ी अहाँके टेंट उंट सब करवाबेके पड़ी
अच्छा रातमे की की भोजनके व्यवस्था रहै छै रखबै
के भोजन के व्यवस्था में अहाँ रख देब पुलाव रख देब तड़का रख देब भेज भोजन खियाब अहाँ कि निरा मंसाहारी भोजन खियाब
नहि नहि सादा भोजन
तऽ भ सादा भोजनमे तो नीक छै कि अहाँ पुलाव रख देब तड़का रख देब आ पनीर के सब्जी रख देव एगो मिक्स सब्जी रख देव दू रंग के मीठा कर देओ आर हमरा आरके तो भाय मिथिला के प्रचलित छै तनी दही बूंदिया रख देउ आर पे आर बिना तऽ सब भोजे अधूरा छै हाँ हाँ एकदम नीक छै हाँ म नीक छै जे अगर अहाँके व्यवस्था हो जाई तऽ रख देब अहाँ
हाँ हाँ
खूब नीक बात छै
हाँ टाइम उहे रखउ आठ बजे ना की टाइम टाइम सबके आमन्त्रण
सम आमंत्रण आठ ह आठ बजे भी दे सकै छियै अहाँना तऽ सात बजे दे देब कही बरसात कर दिन छै जे अगर साँझ बिरान के पानी पर दे तऽ तऽ फिर बड़ा बड् दिक्क दिक्कत हो जाइ छै कर कुटुम के आबे जायमे
हम सोचैत छियै कि ऑनलाइन जे
हाँ हाँ डिजिटल कार्ड के आजकल के जमाना छै डिजिटल कार्ड के त अहाँ डिजिटल कार्ड भी बनवा लेब कैफे उफे मे बन जाइ छै दू सौ तीन सौ पाँच सौ खर्चा करै से
ह्म ह्म
फिटिंग करके बनबा देब तो आ सुविधा हो जाइ अहाँके
अच्छा ओकरमे टाइम देऽ देबै ना आ जगह के नाम
वेन्यू दे देब अहाँ हाँ जगह के नाम दे देब कोन होटलमे करै छियै अहाँ से आब तऽ ओत्ता टाइम भी न छै ने अहाँके पास कि अहाँ घरे घरे जायके आ कार्ड बांटब
हाँ ओ सम्पर्क नम्बर
हाँ सम्पर्क नंबर देव देव हँ सम्पर्क नंबर भी दे देब तब तो अहाँके कोई आइ तऽ कॉल करके रास्ता उ ता रास्ता बिरास्ता अगर बिसराइ गेल छियै तऽ कॉल उल करके आइ अ हमे पहुँच जाए आहाँ पास
अच्छा अच्छा ठीक छै सखी
ठीक छै तब अहाँ अपन पार्टीके व्यवस्था करू अहाँके करब हम ठीक छै हाँ एकदम आएब जरूर जरूर अहाँके निमंत्रण स्वीकार छै हमरा आरके हमे पहुँच जायब टाइम पे ठीक
ठीक ठीक